हेलो
हँ नमस्कार
नमस्कार मित्र की हाल चाल
हँ बिलकुल सही छै
मित्र कलीहम कॉलेजक तरफसँ जे इन्टजस्ट्रियल विजिट आयोजित कयल गेल छल ओ अनुभव वास्तव मे बहुत ज्ञानवर्द्धक आ रोचक क रहल हमरा लगैत अछि जे एहन कार्यक्रम मे विद्यार्थी सब लेल बहुत उपयोगी होयइत अछि
हँ बिलकुल कखन कखन दैनिक जीवनसँ बाहर निकली तऽ नव अनुभव ले बहुत जरूरी अछि यात्रा सफल बनेबाका लेल तैयारी सेहो होमक चाही
सही कहलहुँ कॉलेजस प्रस्थान करबाक समयसँ विद्यार्थीसभमे उत्साह दिखाइत छल सबके जिज्ञासा छल जे आखिर उद्योग बितक काज केना होइत अछि आ विभिन्न विभाग कि भूमिका निभबैत अछि
हँ बसमे इ तरह करै समस्य हो विद्यार्थी एहि विषय पर चर्चा करैत छलाह किछु लोग उत्पादक प्रक्रियाक विषय मे जानैत छला तो किछु लोग मशीनक आधुनिक तकनीक के विषय में जानकारी प्राप्त रह लेन उत्सुक छलला त
किछु उद्योग परिश्रममे पहुँचला पर सबसे पहिने सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश देल गेल ओहि समय बुझायल जे कोनो उद्योगामि सुरक्षाक कतेक महत्वपूर्ण विषय होइत अछि
हँ अधिकार समय स्पष्ट रूप से कह ली जे बिना सुरक्षा नियम पालन कर उद्योगमे काज करब जोकर पूर्ण भय सकत अछि एहि कारण हेलमेट सुरक्छा जत आ उपकरण म विषय्तित बना ख
सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी ल सब विद्यार्थीे के उद्योग परिचय देल गेल ओसभ जे कंपनीक स्थापना कहिया भेल कंपनी कोन उत्पाद बनबैत छै आ वर्तमान मे कतबा लोक ओतै आर्थ छती
हँ बिलकुल सुरक्षित सम्बन्धित जानकारी के बाद सब विद्यार्थी क उद्योग परिचय देल गेल, ओ सब बोले थनी जे कम्पनी सब स्थापनता कले भेल कम्पनीक कोन उत्पादक बनाबैत अछि आ वर्तमान कतबा लोग ओते कार्यरत छथि
हू सही कहलो हमरा ई जानकारी विशेष रूपससँ रोचक लागल जे एकटा उत्पाद बाजार धरि पहुँचैसँ पहिने। कतबा चरणसँ गुजरैत अछि हमसब सामान्य रूपसँ केवल अन्तिम उत्पाद देखैत छी मुदा ओकरा निर्णमयक प्रक्रिया बहुत विस्तृत होइत अछि तकर बाद हम सभ के उत्पादन विभागमे लए जायल गेल ओतय विभिन्न मशीने लगातार कार्य केय रहल छल आ कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया अनुस्रा अपन अपन जिम्मेदारी निभा रहल छलाह
हँ बिलकुल तकर बाद हमसभ उत्पादक विभाग मे जायल गेल ओते विभिन्न मशीन लगातार कार्य कर रहल छल आ कर्मचारी सबमे निर्धारित ' प्रतिक्रिय के अनुसार अपन अपन जिम्मेदारी निभा रहल छलाह
हँ मशीनक कार्यप्रणाली देखऽ वास्तवमे अद्भुत अनुभव छल हमसब प्रत्येक्षित देखलहुँ जे, कच्चा माल धीरे धीरे विभिन्न चरण पर करैत तैयर उत्पादमे परिवर्तित, भाए जाइत अछि हमरा ते एहि सब मे बेसी आश्चर्य एहि तक भेल जे प्रत्येक कार्यालयक लेल स्पष्ट योजना बनाओल गेल छल ' छोट सा छोट प्रक्रिया पर सेहो विशेष ध्यान देल जा रहल छल ई उद्योग सफलता लेल आवश्यक अछि जा कोनो एक चरण मे त्रुटि भए जायसँ सम्पूर्ण उत्पादित प्रभावित भए सकैत अछि एहि कारण प्रत्येक विभाग आपसमे समन्वय बना कऽ कार्य करैत अछि एकटा अधिकारी हम सबके गुणवत्ता नियंत्रण। विवाहक विषयमे सेहो बोलननी बतौ लनि नहि ओ कहलनि जे उत्पादक गुणवत्ता सुनिश्चित करब। कम्पनीक सभसँ महत्वपूर्ण दायित्वसँ एक अछि
हँ बिलकुल ह गुणवताक जाँच प्रक्रिया देखलासँ बुझायल जे बाजारमे उच्च स्तर उत्पादक पहुँचेबाक लेल कतेक सावधानी बरत आजु चर्चा बहुत रोचक रहल अगली भागमे हम उद्योगक विभिन्न विभाग कर्मचारी कार्यशैली आधुनिक तकनीकके इंडस्ट्रियल बीजी एक्स भेटत शिक्षा विषय मे चर्चा करा देलकब ओ चर्चा आरो बेसी ज्ञान बाधक होएत
मित्र हम उद्योग परिचय सुरक्षा व्यवस्था आ उत्पादन प्रक्रिया विषयमे चर्चा केने कने रही आब आङ्गन अनुभवक विषयमे बात करी उत्पादक विभाग देखबाक बाद हां सबके विभिन्न रासायनिक आ तकनीकी विभाग सब विषय मे जानकारी देल गेल जाहिसँ उद्योग सम्पूर्ण संरचना बुझाइ मे सहायता भेटल
हमर विशेष रूपसँ मानव संसाधन विभागक विषय मे जानिका नीक लागल ओतै बताउल जे कर्मचारीक चयन प्रशिक्षण आ कार्य अमूल्य कोनो एकल जेत अछि
सही बात हमसभ सामाय रूपे सँ केवल मशीन आ उत्पादन पर ध्यान दीत छी मुदा उद्योग सफल संचालनमे कर्मचारी प्रबंधन सेहो अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निवृत अछि तकर बाद हमसभ आधुनिक तकनीकीक उपयोग देखलहुँ कम्प्यूटर आधारित प्रणाली स्वचलित मशीन आ डिजिटल निगरानी प्रणालीक प्रयोग बहुत प्रभावशाली लागल
हँ बिलकुल हँ एहि से बुझायल जे वर्तमान समय मे उद्योग केवल शरम पर निर्भर नहि अछि बल्कि तकनीक नवाचार सेहो सफलता के महत्वपूर्ण आधार बनि गेल अछि अधिक री तिसभ विद्यार्थी सब प्रश्न उत्तर सेव बोध धैर्यसँ दैत छलाह एहि कारण सबके अपन जिज्ञासा दूर करबाक अवसर भेटल हमर याद अछी जे विद्यार्थी रोजगारक अवसर अवश्य प्रोसन व भविष्य करियर संभगना विषय मे प्रश्न पूछने छलाह
हँ आ आधिकारिकसभ कहलनि जे केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहि होइत अछि व्यवहारिक अनुभव संचार कोष सल अनुशासन आ टीमवर्क सेहो सामान्य रूपसँ आवश्यक अछि
इंडस्ट्रियल बिजीटक सबसे महत्वपूर्ण लाभ ई लागैत अति हमरा विचार में सबस महत्वपूर्ण लाभ ई अछि जे विद्यार्थी सब वास्तविक कार्य स्थलक वातावरणसँ परिचित होइत अछि वै ऽ स बुझी पाबैत छथि जे उद्योग मे कार्या अपेक्षा की होइत अछि आ अध्यक व्यवस्थित उपयोग कतय होइत अछि
सही कहलहुँ एहि विजिटेन्स हमरा अपन विषय प्रति आओर रुचि उत्पन्न भेल किताब मे पढ़ल केतेको अवधारणा आब बहुत स्पष्ट बुझाइत अछि हाबरा सेहो एहन अनुभव भेल जखन कोनो विषय के प्रत्यक्ष देखल जाइत अछि तखन समझ आ स्मरण शक्ति दुनू बढ़ी जाइत अछि अन्तमे कम्पनी क प्रतिनिधि सब हम सब के धन्यवाद देलनि आ भविष्य मे मेहनत पूर्वक अध्ययन करबक प्रनय सेहो देलनि
विशेष पर आ रुचि उत्पन्न भेल किताब में पढ़ल खेत आधार आब बहुत स्पर्श बुझाइत अछि
कु मिलि कय ई इंडस्ट्रियल विजिट हमरसभ लेल अत्यन्त उपयोगी ज्ञानवर्द्धक अछि स्मरणीय अनुभव रहल
हमरा से एहन अनुभव भेल जखन कोनो विषय पते छै देखायल जा तऽ तखन ओकर समाजात शक्ति दुनू बढ़ि जायइत छै
हू
एहन कार्यक्रम विद्यार्थी के सब केवल शैक्षणिक ज्ञान नहि बलि विक समझ आत्मविश्वास आ क्रियर सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण सेहो प्रदान करैत अछि
अन्तिममे कम्पनी प्रति निधि सब हम सभके ध्यान देलनि ई जे भविष्य मे मेहनतक अध्ययन करबाक प्रेरणा सेहोत
हँ यही सब बुझले जे वर्तमान उद्योम समय मे उद्योग केवल श्रम पर निर्भर नहि अछि बल्कि तकनीक आ नवाचार सेहो सफलताके महत्वपूर्ण आधार बनि गेल अछि
हँ अन्तिम कम्पनी परति न शपथ हमसभ ध्यान देली जे भविष्य मे मेहनतक पूर्ण अध्ययन करबाक प्रेरणा सेहो देल नी आ सन्देश वास्तव मे प्रेरणादायक छल मेहनतक अनुसार शन समयक महत्व आ निरन्तर शिखबाक प्रति सफलता लल आवश्यक अछि कुल मििल क ई इंडस्ट्रियल बिजिट हमर सब लेल अत्यन्त उपयोगी जनवर्धक आ्मरय अनुभव रहल बिलकुल एहन कार्यक्रम विद्यार्थी के केवल शै्षणिक ज्ञान नहि बल्कि व्यवहारिक समाज आत्मविश्वास आ करियर सम्बन्धित स्पष्ट दृष्टिकोन से प्रदान करैत अछि
हँ सही कहलहुँ आधिकारिकसभ विद्यार्थी प्रश्न उत्तर सेहो बहुत धर्य दैत छलाह एहि कारण सब के अपन डिजाइन दूर दड़ब अवसर भेटल हमरा य छै जे केतेको विद्यारथी रोजगारक अवसर आवश्यक कौशल क भविष्य करियर सं्भावना विषय मे प्रश्न पूछने छ ख अधिकार स काही जे केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त नहि होइत अछि व्यावहारिक अनुभव सं कुशल अनुशासन आ टीम वर्क सेहो समान रूप से आवश्यक अछि ई बात सुन हमरा बहुत ह भेटल हम बुझलहुँ जे कॉलेजक सङ्ग सङ्ग व्यावहारिक कौशल विकसित करबाक सेहो आवश्यक अछि हमरा विचारमे
कितर बिलकुल म्र ठीक है मित्र बादमे बात करत